नमस्कार नमस्कार आओर बतैयउ अहाँके हँ सब नीक छै अहाँके सब नीक छै अहाँके हाल चाल कैसन छै
हँ सब हालचाल सब नीक छै अपन समाचार सब नीक छै
हँ हमरो समाचार सब नीक छै
माता पिता सब नीक छै
हँ परिवार मे माता पिता भाइ बहन बाबा दादी लोग सब लोग नीक छै सब लोग ठीक छै अहाँ के परिवार मे सब लोग माता पिता लोग सब लोग नीक छै
हँ सब नीक छै अहाँके रौदा बड़ा तेज उगल छै तऽ गर्मी बड़ा लगै छै
हँ ई तऽ बात छै बारा हँ एना गरमी बड़ा लगई छै तेज तेज रौदा लगई छै
हँ तऽ पंखा चलबै छी
हँ पंखा चलाबै छी
हँ लाइन कट जइौ तऽ बड़ादाशा होइ छै गर्मीमे
हँ गर्मीमे तऽ बड़ा दशा हो जाइ छै
दुूरापर पेड़ पौधा लगा देबे छै तऽ नीक हवा लगै छै
हँ लगैे छी दुरा पर पेड़ पौधा लगा ले छियै
हँ तऽ हवा उवा तऽ लगै छै ने
ह लगेबै
हँ सही करै छी
ठण्डा ठण्डा पानि पियै छै कि नहि
हँ हमर तऽ कल मे से ठंडा ठंडा पानि निकलै छै तऽ उहै पियै छियै
पानि ठीक छै फ्रिज के पानि नहि न पियै के चाही
हँ ज्यादा न पियै के
हँ कम पीयै के चाही हम पियै छी ज्यादा नन् पियै छी
आओर बताइ हँ आओर सब नीक छै
अपनेके गाँवमे अपनेके गाँव कहाँ छै
हमर गाँंव मधुबनी घाट छै अपनेके गाँव कहाँ छै
हमर गांव मोतिहारी छै
ओ मोतिहारी से मधुबनी घाट अहाँके कभी आएल छियै की न
की कहै छै
मोतिहारी से अहाँके मधुबनी घाट कभी आयल छियै की न
हँ आएल छियै दस गो रुपआ लेब लै बस आबल ला खड़ा होई ला-ला छै पाँच चार लगै छै
हँ हम खाना खा लेने छी। दाल भात छय भुजिया खाइ लै छै अपने की खाइल लै छै
हमहहुँ खैलियै य दाल दाल खैलियै। चावल खैली य मुर्गा मीट खैलियै हे बड़ा नीक -नीक सामान खलियै ह आज।
ह त
हँ पेट बड़ा भर गेल छै बड़ा नीकसँ खायल छै बड़ा अच्छा से ख रात मे हम बनाबै छियै आ से कह दू कि रात मे हम इहे है मीटे रहते है रात में।
रात में मीटे खाइए। वाह
हँ रातो मिटे रहतै।
हँ रतिमे किछु नहि बनाइ छै।
न अओर भात रोटी बनतै। लेकिन मिटवा उह रहतै मिटवा ओएह रोटी खाली बन जेतै रोटी मे
रातो में
हँ रतमे यहे खाय छै खाली रोटी बन जाइ छै।
ह
अहाँके बाजू ने अहाँके राति मे कथी बने बनायब।
हां रात में रात में भी मीटे चावल खाइ छै, रोटी नहि खाइ छै।
रतोमे रोटी अ न बोल बाजी छै छीयै की रात में बनतै रोटी या मीट
रोटी मीट खाइ छै
हँ राति मे रोटी मीट, अहाँ बाजू ने अहाँके रात मे कथी बनाय के प्लान करै छी।
हम तऽ बनाबयके प्लान करै छी पार्टी करयके चाहै छी।
काथी
कथी खाइ छियै। अभी सोचै छियै कि पूरी सब्जी। बना लिय की पूरी-तरकारी। बड़ा नीक लगे छै दही साथ। रहै छै तऽ
किया अहाँके पार्टी करबै।
पूरी तरकारी सबजी रहतै मेथी के
ओ
आलूके परवलके सब्जी रहतै
हँ
अपनेके परवल अच्छा लगै छै
हँ हमरा तऽ परबल बड़ा नीक बड़ा स्वादिष्ट लागै छै
प परवरके भरुआ खाय लै छै
हँ परोड़ के भरुआ खैले छियै फेर करैला के भरुआ खैले छियै फेर टमाटर के भरुआ खायले छीयै अहाँके टमाटर के भरुआ खा ले छियै
खालै
बड़ा नीक लागल अ
बड़ा नीक लगै छै
अहाँके बाजू ने अहाँके खाना मे कथि कथि तियाजा लै बनाब
हमरा तऽ खानामे काफी चीज बनाबै छै जैसे चिकेन बिरयानी मटन बिरयानी बना लेबै छै ओर बहुत चीज बनबै छी हम
ओ आओर बाजू चिकेन बिरियानी अहाँके कैसे बनाबै छी थोड़ा बतेबै
चिकेन बिरियानी वैस नहि होइ छै क करै छै कि पहिले मिटआ के भोज होबै छै अच्छा से पि्याज आके भुजि देबै छै
हँ
ओकर बाद मिट के भूज उसीन देबै छै
हँ
आ ओ उसीनकेऽ मसालामे डालि देबै छै पूरााके जो रस रहै छै ओकरा के अच्छा से बना भूजिक रख देबै छै तऽ ओ हो जाइ छै
हँ आ फ तऽ बड़ा अनुभव भाव छै बनाबैके अहाँ के बनाय के किसे केकराास से सीखले छियै
हम तऽ सीख लै छियै अपने दोसरो सभसँ सीख लै छै जो सब बनबै छै ने बड़ा नीक ल बनबै छै चटनी भी बड़ा नीक ल लाल लाल बनबै छै मरचा के चटनी बन छै आ प्याज के कतली करके के ओहिमे बिरयानीके जरे खाइ छियै बड़ा नीक लगै छै हड्डीतऽ लैग पीस मिलै छै तऽ बड़ा आओर ही अच्छा लगै छै
हँ लेग पिस त आरो नीक लागै छै
लैग पीस तऽ लैग पीस खेलै छै
जी मने उ नीक लागै छै अहाँके खाय ले छियै।
हँ हमहो खाय ले छियै प खाय ले छियै मुर्गा के
हँ मुर्गा दे पउतमक खैले छियै पहिले बारा खाइय मुर्गा के पांउ अब न खायले अब महंगा हो गेल छै
हँ म् म महगा होय गेल छै। मुर्गा के मूड़ी खाय ले छै।
मुर्गाे मुरी तऽ हम लड़का मे खैले छी अब न खायली
हमहुँ एक बेर खाय ले छियै बड़ा बेकार लगै छै। ओमे बड़ा पतला पतला ह स होइ छै।
हँ अहाँके ब अहाँके बाजू ने अहाँके मुर्गा के पाँव खाय ले छियै
हँ हम शहर गेल छ ने वहा बड़ा सस्ता -सस्ता मुर्गा
ह हँ ई बात है शहर में मुर्गा के पाँव के पकौड़ा बड़ा सस्ता त द छै
हँ
वहाँ बिहार जैसन हँ वहाँ बिहार जैसन न खाइ छै टां आ ओहि से सस्ता छै बिहार में जादा लोग पांव खाइ छै
ओ हां खाय छै
पथरियो मिल जाय छै कीलो के भाव से
हाँ के पतलिया महगा मिलय छै मुर्गां अखन नइ छै बड़ा महंगा मिलै छै, मिलै छै हँ पथरि खा लय छै चाही ने तऽ मिल जाइ छै पथरी मिलै छै ह
मिलबे न करते
नहि यहाँ पे न मिलै छै सबलोग कहै छै हमरमे पतली रखै छै पतली सब एक माँग लै छै तऽ नहि बचै छै
हँ ई दिक्कत बात छै
हँ अपने कलेजी खयले छै
हूँ
कलेजीक खनै छीयै करेजी
खैले छी काफी नीक लागै य
करेजी नीक लगै छै
अहाँके अब थोड़ा देर रुक के काँल करब फोन करब तऽ कह ह उ चेक कल रिफ्रेेश मारल माय आब त कि नहि
कर लेबै छै
हँ हम कऽ लेबै ने तऽ अहाँके फोन करबै। आओर बाजू ने अहाँके आम रस पियै छियै।
हँ आम रस पियै छै पेट ठण्डा करि दै छैय।
हँ अहाँके शिकंजी पियै छियै।
हम सिकंजी बड़ा पियै छीयै।
हँ अहाँ के धूप में ज्यदा न निक निकलबई अपने माता-पिता के भी धूप मे न निक देबैयऽ यहाँके आ अहाँ के अ गुलकोज पिआबइ माता पिता के अहूके भी बई फेर निकलबई तऽ छतरी ले के निकलबई बिना छतरी के बिलकुल भी ना निकलबई रौदा में।
कोन निकलतै कि बड़ा गर्मी छै।
चलिये अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली अहाँ से बात करब नमस्कार